हेलो भला केलहुं फोन कटि गेल रेहाए।
की भेल रहै
फोन केट गेल रहै
हाँ हाँ फोन केट गेल रहै
नहि बुझलियै साउसो ससुर नहि ने छै तै चाचा कहैत छै कि मोमनाके फोन आयल।
हाँ
दुनू तऽ साँसु ससुर सँ फ़्री छै ने एकरो गामे मे रहया ओकरो गामे मे रहेया घर सब बनेलके ह तऽ कनटा ओमे पाने भए जाइयो
अच्छा
एखन गामे रहै छै तऽ काजे कतेक झाजी बाहरे खाइय बेसी तर पाठको जी बाहरे। एकरो दुनू बच्चा बाहरे बाहरे बड़की के पढ़ाई लिखाई के लेल ये एकर दूटा छै
हाँ।
तऽ दुनू तऽ तीनो तीनो रहत कॉन्फिडेंस भैर दिना आइ की भेलै काल्हि की भेलै हम की करे छिय अहाँ की करे छियै पूरा दियाद के एकदम डिटेल दैय ये कि खेलियै कि नहि खेलियै इएहा सब
हूँ
हमरा से तऽ गजबे ईर्षिया भए गेल छै की कही
हाँ अहाँसे तऽ छेबे करै अहाँ तऽ दुश्मन छियै हूं हर्षित के एडमिशन नहि करेलकै सब नहि पता चलल
ब हमरा तऽ रिजल्टो दिया नहि पता चलल रह अहू मिस से पूछ देलियै भगवती बरनडा पर गीत होयइत रहत तऽ अहें के थ्रू हमरो पता चलल रहेे ते नहि। सुनलिये ने नैन्टी नाइन परसेंट।
हाँ बता छी।
हाँ
हूं।
पता नहि ने की मे एडमिशन। करेलक आ नहिमे करेलक हम पुछितो नहि छीयै हमरा कहबे नहि करत तऽ भाग जे हम बढ़ कऽ कहि देबै नजरे लगा देब। हम डायन छियै
बाप रे से जे रिजल्ट पुछलियै से जे रहए चाचीे के मत कहू कहैवला नहि यऽ ओकर चर्चे नहि छैय कहलियौ बाप रे एहन चर्चा नहि रहतै टी वी मोबाइल सब पर सब पर आबि जतिये पेपर तेपर मे
परसेंट सब कम नम्बर थोड़ी भेलै ऊ तऽ
हाइएस्ट रैंज नाइन्टी थ्री से उपर एबे नहि केलै ककरो ओकरा नाइन्टी नाइन आब गेले रहै।
नाइन्टी नाइन तऽ टी वी पेपर न्यूज सब पर छा जतिये
हाँ उयहा तऽ छीटना के कोनो अथी होइ छै हँ
जे हमर नैत एते काबिल य इ यऽ ओ यऽ
अरे हुनका छै की जे हम सुन्दर पियाह सुन्दरी गामक।
बनरा बनरी ठीके कहलियै ओकरा अ एनो तीनो जन्म लग दुनियो मे किओ नहि नीक छै सब। नीक ओकर तीनो नीक छैय बाकी सब खराब छै
हँ पुतौहु के मैन नहि दै छै
न।
न पुतहु मनुख नहि छियै
नहि पुतोहुओ के म लजिया पोछे गो ढोइ छै जे मतलब आब देब कऽ तऽ करब की
हँ।
ई चीजे इएह टा चीज छै जे बदले वाला नहि ये बेटा के अर्धांगिनी भेल आ पोता पोती तऽ कनिटा छेबे करै जे हमर खून छी तऽ ममता यो
हँ सेहोमे छोड़ी नहि छै
नहि बाबू त मजबूरी मे प्यार छै ने तऽ ए वंश के अंश छी ने
हँ एक लोग
एहिके एहिके कारण करतै की बाबू लए कऽ मजबूर भए जाइ छै
हँ।
तें से नहि तहन ओकरा बेटी के आगा किओ नहि छै देखैयने रहियै मछली तछली जे बनबै रहय तरले तरल आधा खायए लैय तकर बाद चच्चा त ओहि टाइम मे पियैत रहै
तऽ हँ
तऽ पिये जे तऽ ओह मे चाचा जो खाय खा दे खायल भए जायत ओहि मे चारि पीस द देते तहन कहै की पीना छै ने तैं छोड़ देलकौ हन पपा
हँ
आ ओकर बाद फेर की करे अपन हिसा भोर लै कुकर मे बन्द क क राखि दैत रहे।
हँ।
आ ओ तऽ भए गेलै खुनका हिसाब ओ खा लेलकै अपन हिसाब भोरो लऽ राखैत रहै तेल नहि देखैत रै कोनो नापि कऽ दैत रहे सब्जी सभ बनाबै लए
हँ तऽ शीशी लेने आबै एना कऽ लोहिया मे क दए दे आ जाक से शीशी रैख आबै घोर में शीशी में जेनाक कनिटा टघहर लागल रहै तकरा एना एना हाथ से पोछि क के मथुम। पूछनैत रहथि ह ह ह ह हा हमरा तऽ ओतऽ त सीधे ने रहे अ बड़की गुरु कखनो चाची हँ। आ हमरा तऽ ओहि घोर में जे पहिने भानस घोर रहे कपड़ वला मे तऽ ओतऽ सीधे ने झलकैत रहे रहे
टा महिटा मने रह।
हँ हँ बेसी गर्मी रहै तऽ बरण्डो पड़ला चूल्हा जला लैत रहियै। तऽ उ जहाँ माछ बने न मसाला भुजेता गे गुरो रे गोपाल। दुनू के एके थारी मे गरम गरम भात दए द भुजलका मसाला आ तरलका माछ। आ दुनू के भरि पेट जूली तेता न नहिये ने रहैत रहे ओना हमूँ एलौ त पहिले जूली बियाह भए गेल रह
हँ हमर जन्मे से पहिने बियाह भेल छै। ओकर बेटा हमरा से डेढ़ साल मे करतै
हँ लेकिन ई दुनू के तऽ देखलियै। हम नजर पर दुनूके भैर पेट खुआ लै तकर बाद की करे तऽ चाचा ले निकाल ले आ तकर बाद ओकरा में भरि ठेंगुन पानि लोहिया मे के द दे हथ भर द एक हँ केना पुरतै एते एते लोक छै। सभ के पुराना छै। ने हँ। माँ जे हमर माँ तऽ सभ दिन छेबे ने करै दूसेवाली लोक के कहै हे ये हाथ पैर सभ धोइ कऽ धहा देलियै।
लड़कों रहै
नहि माँके नहि किछो बाज नहि बुझलखिन। लोक तऽ छै। जरगर ने पुरतै केना फेर
हाँ हाँ तऽ मछली बुझल तरलो खाय ले भुजलो खाय ले तऽ अगर रस नहि रहतियै तऽ खेतीयै केना एक पीस रसो भ जाय
हँ तऽ वएह ने कोना झोरो स लोक
करै किछु नहि ओहिठ में जे बैठ छै। देखेने रहिये मसालला पीस के मछ। ली धोई के सभी मसालला ओरिया क भात रोटी बनबे हमर ने उ जे तरे तकर बाद ने लोहिया मंज हे ने रेकची मज हे किछो करे थोड़ी ओ बना दे।
छै। हँ लपल जेना सु ल जबकि अहाँके माँ के कते सुन्दर होइया। मछली सभ
हँ
आ दै तऽ छेबे करथिन कखनो बनबै छथिन। त एते सुंन्दर टेस्टी रहे छै। जे हमरो सभ से नीक बन छै। हुनकर माछ आ त ओहि समय मे बियापक बना दे बैसा दे चू लग जााकऽ ओ पानि ढारे ल त बुझ हम कते भी आब छी
हँ नहि अगर बनेतिये तऽ बिखोन भए जतिय आ जेकि हमर पप्पा ओहि टाइम में मछली ओने हमरे एत। कते मरैत रहे पहिले मछली धार सभ में बेसी तर ओने पापा धारकेी मरलका मछली
हँ
उरक।
आब तऽ धार के माछ विलुप्ते भए गेलै
ठीके बिलुप्त भए गेलै आब तऽ मारितो ने या धार मे मछली तछली सब
आब जहाँ किछ दिन नय होइ छै न दवाइ दए कऽ सब माछके माइर दै छै
हे लेकिन परसू तरसू मे मरल रहय पोखरि मे अपन सभके जहिया नौ केश रहै लाल भैया के तहिया मरल रहतै तहिया अपना सब नय लेतियै लेकिन फेर परसू सोम दिन फेर मरल हे पोखेर मे उएह ओकर हेमत झा के पोखेर म
अच्छा
खाली पोठारी एगो मरल ह पता नय चलल नय तऽ चाचा लैए लेतियै
हँ अहाँ क पप्पा आनलक रहै
नय पप्पा नय अनलकै कंचन कहैत रहे अनोज कहलकै ढेरिक मरले पोखरि मे रेहू आ पोठा मरबाबै छै ने ओ सभ मतलब मछली गिरबाबै छै
अच्छा
तऽ ओकरा फेर मनबेलक बेचलक
ओ बुझियौ ने ओइ काल मे पता चलतै तऽ लोक खरीदए के अनतै न
हँ अढ़ाई सए की तीन सए दै य आ दोसर ई ने रहै छै देसी रहे छै आ दोसर ताजा निकालल रहे छै मछली
हँ ताजा माछ तऽ कतबो महग देत तऽ लोक लाइए ने लै छै
ई लेलकै तीन किलो के साढ़े तीन किलो के एके गो रहे ते लिये पड़ले काटलके यर नै
तऽ यैह लल हक हाँ तीन दिन तक खेलकै रहे सोम के खेलक मंगल के बीच दिन नय खेलकै मंगल के कारण फेर बुध दिन आइ खेने हैत
दुइए गोटा ने छै यै
तऽ ओ की कहे छै कंचन आ एकरा खुएलकैय अनज के अनज कहलक हमरा दस पीस देलक तरुआ सौझ के उला जाय छै की कहै छै तारी एक बोतल के तरा सबके चाही कनिटा चटक पटक न उ ला गेल तऽ अपन चूड़ा फ्राइ रहल मछली तरुआ रहल तारी देलक नइतन साबन ओइठाम से दारू अनलक
हँ अमर जी रोज पीयै छै
हँ पियै छै डेली कहै छै
बुझियौ यै
तऽ उ दारू अनलक तऽ अपन डेली राइत कऽ ओ दस पीस पीस पीस तऽ ई सब दाइब दै छै न तऽ अपन फराइ फराइ खेलक तकर बाद रसवला
ननगुना देख कऽ लागै छै जे नसाबाज हेतै
लेकिन डेली छै तारी एक दिन चचाकेे दूध लागल नय जायए एहिठुमासँ एक दिन ओकरा चीकरलक चचा हे रे की अनले हे की अनले हे ले ओकरा कोन रहे गायलन जे पांच लीटरा आबे छै गंगा कात से ढाकन वाला
हँ हँ
भंग मे राखलक तऽ हम ई सोचियै जे किया राखलकै एतऽ तऽ भोर मे हम पूछलियै तो कहे तारी रहे चाचा देख लेतिय तऽ तहन बाजतियै जे दूध एही हाथसँ। लए लेबही तऽ उदय तारी येऽ तऽ शुरुआती येऽ साँझ मे
हँ।
पी ले तारी रहै दारू रहे जे रहै तकर बाद आबै छै। दूध ले दुहै ले
एक दिन अनुज के कहथिन। ने ओ खजूर बला आनि के दै ले नहि मिलै छै।
खजूरो मे रहै छै। तारी
बाप रे बहुत अथी होइ छै। मतलब उ ताकत ताकत होइ छै। ओहि में
खजूर मे तऽ ओनहियो बहुत ताकत होय छै। देखै नै छियै जे कहै छै। जे दूध मे राति के दए दियौ फुले ले भोर के खाइयो तो बहुत फायदा करै छै।
हँ। बहुत नीक होइ छै हमर माँ हमर माँ एक बेर बीमार पड़ले रहै ने बहुत बीमार रहै कमजोर भए गेल रहै ने तऽ एकटा ओतऽ छै। किलो चाचा ओ पासी छियै तारी सभ तारै छै।
अच्छा
ओकरे पप्पा कहि देलकै रह तऽ ओ भोर कऽ रोजे उम्हर से उतारिक कऽ आने ने तऽ माँ क एक कप क ओ खजूर खजूर वला दए देय रहै पी ले रहै बहुत फायदा करै रहै। मतलब दबाइ जेना अओ नशा जेना नहि पिबियौ हँ दवाइ जेना पिबियौ।
एक कप पीयै हेतै तऽ नसो नहिये। लागै हेतै
नै नै नशा नहि लागै रहै। लेकिन देह लाल भए जाइ छै।
देह लाल मतलब कते दिन पीलकै रे मा जे लाल भए गेल रहै बाह
हँ।
पैसोल अत रह। हेलो हेलो
हॅं शायद आओत हँ यै
आब आवाज आबैय काटऽ लागल रहे
हँ ओ नै चाहैत रहै पैसा लै लए लेकिन पप्पा अपना मोनसँ जे दै ने
हँ
ओ र रहै तऽ जान पहचान रहैत बगले मे गनी मे रहै आ ह
अच्छा अनुजके कहबै एक दिना जे खजूर के गाछ जेम्हर जाइ छ। तार के तारी लए उम्हर खजूरो तारीख भेटे त बारहो महीना तारीख भेटैत छै। ये
हँ य
ओ लटकल रहे छै गाछ। मे
ह
तैं सभी अप्पन ई सभ डेली तार ओनए पियैएा
अहाँ त न नौ दागिन सुमी
हँन उषा दय वला आयल रहै नोद दै लए
ओ अहाँके अलग स कहलक
नै सेत तीस्तरन पुुर म त लक्न
अच्छा हूँ
भूखो के देलकै भूखो कबदा आबैत रहै छै ने भरि रस्ता पेरा हमरो नद छिय हमरो नद सखी सखी
अच्छा
तैंस लागैया।
तऽ साक्षी तब नै गेल हत इसकुल की गेल।
पता नै ई नै बुझल यै लेकिन गेल हएत तऽ आयत त तकर बाद हमरा लागैय नानियो के संग जा सकैया भूखो त कहैत रहे आगि लग गेलो रहए तऽ हमर खाना बनि गेल हँ आब जे करए बड़की भाभी नै गेलै दिल्ली भौजी कहैत रहै।
ओ
कहलकै टिकट नै भेलै हँ आब देखियौ जहिय जेय।
बहुत पहिले स सुनने रहियै उन्नैस क उन्नैस क पता नै ओहि दिन जा।
टिकट
परसूरैव क हाँ
ई हमरा नै बुझल यै लेकिन
किया तऽ पूर्वैया रैबे के ने चलै छै एकरा स कुन